हँ हेलो
हँ
ह की कऽ रहल छियै
कुछो नइ आहाँ की करै छियै
हमहु कतहु ने करे छी एखने एलिये यऽ बाजार गैल छलिये बच्चा सब के कपड़ा किनै लऽ
ओ कथी कथि किनलिये
किनलिये हे दूगो कपड़ा बौआ के दूगो एगो सूट एगो साड़ी हम अपन
एगो माँ के सूती साड़ी किनलियए य एगे हिनकर शर्ट जीन्स आ शर्ट किनलिये
हँ माँ छिछलौआ साड़ी नइ पेन्हे हेय सूती साड़ी पेन्हे हेय
पेन्है छथिन जे हल्का रहै छै उ पेन्है छथिन
ओ ओना नइ
की कहै छी
अहाँ अहाँ केहन कपड़ा लेलियै
हम लेली एगो छो हजार के साड़ी आ तीन हजार के सूट
ओ बढ़ि महंगा लेलियए लेकिन
हँ तऽ कहलीयै साड़ी तऽ जल्दी लै छीयै नइ तऽ एगो महंगे नीमने लऽ लैय छियै
कभी काल आदमी पेनहै छै तऽ ढंगरे नैय पेहनतै
हूँ हूँ हूँ
कथी कहै
और मर मसाला सब कुछ खतम भ गेल छले उहो सब लेलियै यऽ
ओ कैल कहैत
आहाँ सब तीमन तीमन मे कोन कोन मसाला धरे छी
हल्दी नमक उ हल्दी
लाल मिर्च और धनिया पाउडर
मिक्स मसाला नहि धरे छियै
हँ हँ हँ जे सप्ताह हे मिक्स करा क पिसबे हइ से बला नऽ
ऐं बिकायइते रहे हय हमरा सबके तऽ बिना मिक्स मसाला के नहि बने हय सब् जी जाले उ नहि धरेतै ताले सब्जी
कोइ खा नहि सकैत छै धनियाँ तऽ आब हमसभ नहि धरै छियै मिक् से मसाला धरै छी प्याज उज धऽ देय छै हल्दी धरे छी मिर्ची पाउडर धरे छै गरम मसाला देली मीट मसाला के कनि बुकनी धऽ दै छियै तऽ स्वाद बढ़ि जाय हय
ओ ओ आदो तऽ फाकि गेल एबै बाजार से एलियै तऽ
हँ तऽ बाजार हम बाहर जाइ छियै तऽ आदमी कनि थाइके जाइ हय
ओ हँ की कोहै हे बौआ कथी कैले कनै
बौआ एखन उठलैये ठुन ठुनाइ छै
ओ दुध पीयैले आँय हेलो
अखन उठलै हं चिचियाइ छै बौआ
ओ
आइ काल्हि के धिया पुता चिचियाइते सुते है चिचियाइते उठेै
हँ हँ तऽ बड़ी जल्दी जल्दी उठि गैल कखन उतल छेल
अखन ते सुतल‌इए भेल‌इ कुछ टाइम
ओ दूध पीया दियौ ने कनी तऽ
तऽ ओहि ले तऽ चिचिया हे दूध मुँहमे धऽ देबै तऽ चुप भऽ
ओ हँ तऽ छोट है ठीक है
हँ
हुंम्म नानी गाममे ओ खेलैत रहैत हेत आज नानी साथे मन लगैत हेतैक ओतऽ
हँ खेले हइ मन ठीक रहै तऽ खेले हय नहि तऽ एना कें भें टें करै
ओ हूंम्म
अहूँ अहूँ अहूँ सभ तऽ बच्चे
कथी हेलो
कहलियै अहूँ सब तऽ बच्चा मे केने हेबै कें भें टें
हँ केने छियै आ अहीं के सामने तऽ केने छेलियै
हँ से तऽ देखने छी अहाँके फुआ दीदी जतऽ जतऽ जाय अहाँ गांयरके पीछु चलि जइयए से तऽ हम देखने छी अहाँके
हँ हँ
ओ अहाँके बहिन नानीयें गाम मे रहैत छेल खाली
हँ ओकरो ओते मन लगै छलै अबै के बेर होइ छेलै तऽ पलंग के डंटे धऽ ले छलै ओकर
हँ हँ हँ बाबा जे कहै छेलै जाइ ले तऽ ट्रेन मे एक बेर कनैत कनैत गेलै तऽ लोक सब के बुझेले किडमैप तिर्नेप सकरल रजे है पवा
हँ बसमे बसमे
हँ हँ ओहे
नहि आबे के चाही पलंग के पौए धऽ ले
हँ हँ सब
रहि गेल छलै ने कुछ साल ओहिसँ
ओ हँ ओकरा नहि ओकरा न तो मोन लगै छलै
हँ ठीक कहलिएय
अ तऽ काल्हि ग हमर भाइयोब एत गाँंव से
हँ सुनली कि अहाँके भाय अबै छै आब
हुँ बड़ी डिरिया है भैंसा जक आवाज भऽ गेल है ओकर
के डीरीयाई
नहि उएह बड़ी तेज तेज बऽजेत से कहै छी
ह बदमाशी करे है आहाँ सभ कें
हँ हँ लड़ाई करे है आर नहि मतलब आवाज भऽ गेल हे भारी से कहै छी
ओ लैका छथिन कि अभी मरद भऽ गेल छथिन
अभी सें न पता लेकिन आवाज तऽ भारीए लगे क हेलो
वाह त पूछै छी कि धिया पुता छथिन कि मरद भऽ गेल छथिन
जवान भऽ गेल बड़का
आ ओ
हुँ
अहाँ सबके की भऽ रहल छी अहाँके माँ क कथी करै छै
मम्मी सुतल छै दादियो सुतल छै सब के कनी कनी ठंडा लगेत सब ओइर कं सुतल
आ हमस तऽ पंखा चलेने छीयै तैयो गर्मीए लग
ओ नहि एतऽ तऽ कनि ठण्डा मौसम है न तहि दुआरे बारिश भेले दू तीन दिन बहुते
हँ ये केतबो ठंडा हइ तऽ गर्मी के मौसममे बारिश होइ छै तैयो तऽयौ गर्मी ई थोड़ीे हइ की ठंडा लगे छै हमर सबके तऽ तैयो गर्मीेए लगे छै
नहि तऽ न काम करैत रहब तब गर्मी लागत नहाकऽ एबै तऽ फेर लेटबै तऽ ठंडा नहि लागत तब नहि कथहु करबै तब
हमर सबके गर्मिया देह छै गर्मी भरल छै देह मे
हँ अ तऽ कुछ जादा हायत
हँ ठीक कहै छी
हँ हँ
की सब खेलियै या
अ सब्जी अ सोयबीन के और भात औरझुमनी के सब्जी आ दालि
आ आालू सोआबिन बनेली तऽ अहूँ आलुए सोआबिन अभी बनेलिय
हँ अहाँके देख कऽ मोन भऽ गेलै खाय के
हम तऽ कूकर मे बनेली अहाँ कथीमे कढ़ाइ मे बनेली कि कूकर मे
नहि कूकर मे नहि ह कढ़ाइ
लोहिआमे
हँ लोहिया मे
ओ तऽ नहि हम कुकरे में मसाला सब के सीटी लगा देली ये तऽ मसाला गलि गेले ये प्याजी सब
ओ
आ केर आलू सोआबीन के फ्राई कऽ के धेने छलियै तऽ फेर ओकरा ओहिमे धऽ के दू तीन सीटी लगा देलियै तऽ भऽ गेलै
ओ खाना बनेनाइ केकरा से सिखलिय मम्मी सॅं
नहि हम अपना गाम पर तऽ ओते नहि करै छलियै मम्मीए हमर करै छलियै जादा हमरा नहि करअ दय छलै लेकिन एतऽ एली तऽ एहन नहि कि हमर नहि अबै छलै अबै छलै एते छले एते एली तऽ अपन करऽ लगली
हँ तऽ सब करही पड़े ह त
हँ सब करही पड़ै छै ठीक कहै छै
हँ आ अहाके बहिन हानिमून पर गेल छल।
अबै छै
हेलो
हॅं बजियो
आवाज नहि होबै है मुंदा मुऽ
आ रहल छै के आ रहल छै की बजिलिय अहाँ
कहै छी मुनगा होइ है मुनगा के गाछ है
सोहिजन जेकरा कहल जाइ छै
हँ हमरा ओतऽ मुनगा कहे है आहाॅं ओतऽ सोहिजन
हँ यऽ होइ है लेकिन एनी ओते नहि देखे छियै कोइ कोई के होइ छै हमरा सब कनि होइ छै हमरा सबके गाछो छै अपन हॅं ओ सब सब्जी से जदा उहे किलो फायदा करे छै हमहु सुनै छियै कि ओ फायदा करै छै
हँ हँ तऽ नीको लगे हँ अहाॅं के नइ नीक लगे है
नीक लगे लेकिन हम रोटी भात सङ्गे नहि खाइ छी हम छुच्छे चिबबै छियै ओकरा
ओऽ आहू छुच्छे पार्टी मे छियै
हँ तऽ ओ रोटी भातमे केना खेतै ओ तऽ चिबयवला सहयवला सब्जी छै ई नामे छै सोहिजन
हँ
ओ तऽ सोहे वला सब्जी छिये ओकरा दात सोहियो खईयो रोटी भात मे खाई मे नहि बने है आलू फेटबै तऽ अहाँ रोटी सङ्गे भात सङ्गे खा सकै छीयै लेकिन जे सोहिजन मुनगा होइ छै ओकरा तऽ अहाँ छुच्छे सोेहिबै नाऽ
हँ हँ हॉं
या अहाँ सब रोटियों में ओकरा चिबा जाइ छियै
नहि रोटी रोटी साथे तऽ अल्लू ओकर रस खा लै छियै बाद मे
हँ उएह तऽ हम कहेके चाहे छौ
ओ नहि मतलब आ मुनगा हेतै तऽ मुनगा से कथी निकलतै मतलब सोहिजन तऽ छीले बला निकाले है मुनगा कऽ
मुने वला
मुने बला नेका नाम दऽ देलियै अहाँ तऽ
बुझल‌उ
हँ हँ अहाँं के मेकअप पार्लर तार्लर सिखने छियै कि नहि सिखने छीयै
सब हम अपने करै छियै सिखे के मे की जरूरत छै आजकल देखे छियै मोबाइल मे सबटा रहै छै
हँ हँ हँ से तऽ ही
अयमे सीखयके की बात छै हम अपन बियाहमे हम अपने कयने छलियै सभटा
हँ देखने छली से तऽ बियाह मे तऽ आय छली ने हम
ह अहाँ ते एयले छलियै हमरा बियाह मे तऽ देखबे केलियै सबटा तऽ हम अपने केने छलियै बाद मे एले अथीक एगो जाने पहचान के दोस्तीनीये छै तऽ कनि थोड़ा बहुत उ क देलकै
हू हँ
हँ
तऽ अहाँ अपन बियाह मे दुखित बुझाइ छलियै
दुखित क‌इला रहबै पहिले बियाह छलै नियु नियु बोल के बोलऽ पड़े छलै अपने म बोलऽ पड़े छल
तऽ दूसरो बिआह होय हय
मने घर के पहिला बिआह छलै से कहै छी
ओहोँ हँ स से
सम्हरनिहार ओते मने जे अथी नहि छले लाइट उट वाला